हेलो
हँ हेलो
हँ की हाल ये यौ बौआ बाजू बाजू नऽ
ठीक ठीक यऽ यौ अपन कहियौ
हमरो ठीक छै खेलहुँ पिलहुँ हमर ठीक छै खाना पीना खेलहुँ ऐय
आवाज अबैया कि नहि हमर
हँ खेलहु खाना पीना
हँ खा लेलु अहाँ खेलु
नहि हम नहि खेलहुँ आब खायब कथी खेलहुँ हँ अहाँ
ओहे दाइल भात भुझिया आओर की खेब
हम तऽ करैला के सब्जी बनेलियै चावल बनेलियै एलियै तऽ
कतऽसँ एलियै
गंगा गेल रहियै ओतयसँ नहााक एलियै
अच्छा अच्छा ओ
आ चाब भेलए तऽ पाइन लेकिन गर्मी तऽ नहि कम भेलए गर्मी तऽ ओतबे अइ
ओ स्वस्थ पानि सब ठीक यऽ ने
हँ और सब ठीक यइ
तबियत पानि
हँ तबियतो ठीक यैह
घोरमे सबके तबियत ठीक छै ने
हँ घोरमे सब ठीक छै
अच्छा तब कहियो आओर सब
हमर तऽ िके उह ठाकल छी एखन पड़ल छी खाना एलहुँ हेँ तऽ खाना बनेलहु हें गैस पोछलहु हें पहिले एलहुं हें तऽ चाय बनेलहुँ हें चाय पीलहुँ हैं ओकर बाद खाना चढ़ेलहुँ हेँ खाना बनेलहुँ हेँ तऽ पपाके देलियै भोजन पापा करे यऽ
अच्छा दूध उठौना लै छियै
नहि दूध सुधावला लै छियै
मार्केेट सऽ ने
हँ दही पोड़का चूड़ा दही खा लेतै तऽ चूड़ा दही नहि खेलकै तऽ तऽ भोजन बनलिए तऽ भोजन कऽ रहल छथि
ओ अकेले गेल रहियै कि ककरो सन्गे गेल रहियै
नहि अकेले तऽ नहि गेल रहियै हम गेल रहियै ओकर बाद टिम टिम के मम्मी गेल छले ओकर चाची गेल रहे ओकर चा चाचा गेले रहै एगो आर मौगी रहे
ओ
चारिटा पाँच टा औरत एगो पिम पिम रहै छह गो एगो चचा रहै सात गो एगो ड्रेवर रहै आठ गो टेम्पू रिजर्व कऽ के गेल रहियै
अढ़ाइ सए रुपैआ हमरा खर्चा भऽ गेलै
तऽ कमे भेलैय
एहिमे अहाँके पर परसादी मे मरीच दाना मुरही लेलिये
हू
आ टिकली पत्ता लेलियैए ज्यदा मेला नहि छलै मेला सावन मे हेइ छै और अहाँ के लेलियै यए नहि आ भऽ गेलै आर किछ नहि लेलियै मरीच दाना लेलियए सिन्दूर लेलियै टीकुली लेलियै बौआ पुछलकै ये जे हमरा ल की लेलिय हँ लहठी लेली हे तऽ हम ओकरा कहलियै हँ लेलियै यऽ
हू
पर हम नहि लेलियै बौआ बहुत लालची भऽ गेल ये फोन केने छलियै हमरा लए की सब लेलीहँ बुझलियै
हू
बुझलियै ने
हू हू
इएह बात अछि
ओ तऽ मौसम उम्हर के केहन या पैनि भरल ऐय
पैनि तऽ बरसल हे लेकिन धूपो उगल ये से बात
ओ एखन धूप केने अय
के मोजर नय भेले हँ एखन धूप उगल ए पता या हम नहेलियै यऽ पाँंच डुमिया आहाँ साथी पांच डुबी मुकेश साथी पाँंच डुबी पापा साथी पाँच डुमी बौआ साथी पाँच डुमी मुुरारी मामा साथी पाँच डूमी लडुआ साथी
बहुत ज्यादा नहा लेलियै
हँ बाद बाकी एकैस डुमी हम अपना लए नहेलियै
अरे
अते नहेलियै से हमरा बुझियौ तऽ थकान बुझा रहल यऽ बहुत नहेलिए यऽ बहुत नहेलिए यऽ फेर एगारह डूमी नेहेेलिया छुटल फुटल
नहेनाइ सँ कोनो खराबी नहि होइ छै
माँ गंगा मे नेहेलियै ने अहाँ सभ लए गंगाजल लेने अयलहुँ हेँ
आएब तऽ दुनू तीनू के पियाब एक हक एकहक गिलास के भरि कऽ पियाब बुझलियै ने
हँ हँ
एकहक गिलास के भैर के पियाब अहाँ सबके हम गंगाजल
हू
एना तऽ अहाँ सभ खुदे गंगा सँ नहा के अयलहुँ हे पूरा पाप धोकअ एलहुँ हे
एगो हमर बेटी रहि गेले ओकरो हमरा नहाबे के ये देखियो ओकरो देह मे पाप सनिआँ गेलै नहेबै आब जेयबै कै भेले सुजग तऽ ओकरो लकऽ जेबे
हू
आर कहय मुकेश कतय ये लोकेश कतऽ अइ लोकेश
लोकेेश ठीक अइ लोकेेश
हँ ठीक अइ
हँ आर ओ
फोन एल रहय ओकर
ती केकर?
अहाँके दोस्त ओकरे फोन ऐल रहय दोष अहा के नय रहे बगल मे
ओ
उएह फोन कहैत रहै कि आम आम तऽ आब छौ किछु बाँकी माय के कही तोड़बा कऽ लऽ जेतौ।
ओ
किये नऽ कहलियै हमसभ नहि छियै तऽ केना के एतै तोड़बाबैला अहींसभ तोड़ि कऽ खा जाउ राक्षसी धेने हैईये खा जाउ।
नहि कहैत रहै एतय मिलियो लेते जेबै तऽ चलि जो
नहि नहि कहियो ओकरा सबकऽ राक्षसी धैने छै। हूड़ हूड़ कऽ खेतै हमरा नय खेकत इ हमरा जिन्दगी मे संन्तोष ये किनेक खैब
नाऽ अगर मोन करतौ तऽ चैल जइहे कोनो दिक्कत नय छै एना
उम नय हमरा सन्तोष यए हमरा किछु सऽ मतलब नै छै अरे बाप रे बाप
ओर खाना मे देलक हैं दालि भात नाश्ता मे की देलक हें
परोठा अल्लू के
आ दोही आरोउ्तरी मे आ रो तोरीमे तब तऽ अहाँ बड़े जबरदस्त खाना आय खेलुं हें यौ
ओर राइतो में कहीं पूरी तरकारी आ एथी खीर हेते
ओ आइ संडे छै ताय दुआरे नय
हूँ
बढ़ियां यऽ खूब नीक नीकुइत खाउ
नीक नीकुइत की खाउ
तऽ कथी खायब करैला के भरुआ चावल
अहाँ रातमे की बनेबे छी
हम तऽ बनाय लेली आब उहे बनायब बड़ बहुत हयत तऽ चार टा रोटी बनायब तऽ सब्जी अइहे
आ ह
आब ओ जेहेन बनल होय पता नय थाकल छैये लेलियै बनेलियै
ह गंगा मे पाइन रहै की नैय
गंगा में तऽ पाइन बड्ड रहै ने बहुत ज्यादे पाइन रहै पैरन के कोन कमी छै
हूँ ऐम पैइन के मौसम छै तऽ सब्जी तऽ महग हेतै उम्हर
उम्हर के हम सब जी जानकारी केना लेबै एतऽ के सब्जीक के भाव छै चालीस रुपए करैला तीस रुपए कुंडरी चालीस रुपये बैगन बीस रुपय पच्चीस रुपए तीस रुपए कदुआ मण्डी तऽ जाइ नय छि
मतलब महग चैल रहल छै नै
हँ
नको ओर सब ठीक छौ कि नय
हँ आर सब ठीके
ठीक तब आइ जेबै कि नय आइ तऽ थकल हेबै
थाकल तऽ छियैहे अहाँ रहितो तऽ पयरो जोइत देैतो कनी
ह तऽ आइ घूमय फिरय तऽ नय जेबै
आइ तऽ ओनाहिते घुमे फिर के एलिये तऽ आइ की जेबे घूमय फिरय लए कपड़ा छै बचल ले लिये से सभ धोबै कनि थाकल के मारे घर नय पोछलियै घर चिटिर चिटिर करय ये आब आइ नहियो पोछलियै मस्त निंद सऽ सुतबै भोरे सँ जागल छियै न
जे कहियौ बड़ी दिनके बाद गंगामे। हँ ओ अहनाईते अबैत रहै छै ओकर आवाज छै। गंगा मे नहााय मे मजा तऽ बडड़ एले चुभक चुभक के नहेलियै।
अऽ
हू और बताऊ
चलू तब ठीक यइ तब करबब कनि देर बाद आरामसँ। साँझमे साँझमे करब।